हेलो हँ बहिन कहू की हाल चाल छै
सब नीक छै बहिन अहाँ कहू अहाँके कैसे केन हाल चाल छै केनाह तबियत पानी छै
सब तबियत पानी तनि गड़बड़इत छै मौसम के चलते
आ
कते दिन बाद अहाँ अहाँ के आवाज सुनलियै गाँव में देखलियै यहाँ के
हँ जेना देखू ने कतेक दिन बाद गाम एयलियै शहर केन केन कनि बदलि गेल अछि मुदा गाम वही अछि
सही कहै छियै यहाँके तऽ शहर तऽ चमकी रहल छै मॉल सिनेमा मेट्रो मुद्दा हमर गाम के आबो कच्ची सड़क राति मे अहारहार अनहार स्कुल मे मास्टर नहि ही विकास कतय छै
हँ बहिन आजादी के तो पचहत्तर साल भऽ गेल मुदा गाम के हालत देखू बरसात मे घुटना भरि पानी और कीचड़ हो जाइ छै बूढ़ पुरान गर्भवती महिलाके अस्पताल ले जयबाक होयत छैक तऽ जान पे बनि जाइत छै आ सड़क त
खूब खराब स्थिति छै सड़कके
हँ भाइ बरसात में तो बड़ी गञजन हो जाइसे सड़क तऽ सबसे पेघ समस्या छै पी एम ग्रामीण सड़क योजना के बोर्ड लगाबै छथिन आ पाँंच साल तऽ मुद्दा सड़क नहीं बनल ठेकेदार आधा पैसा खा गेल आधा नेता
बताउ आ जेरा बिजली के हालत देखू बहिनी दिन मे जे चार घंटा आबैत छी ओह लोभ वोल्टेज रह छै आ गरमी पंखा न ही चलैत अछि छी बच्चा के तऽ पढ़ाइो चौपट भऽ गेल ई लाइन के चक्कर मे बिजली के चक्कर मे आ जे जेकर घर मे इन्वर्टर छै ओ आर के चाँदी छै आ गरीब केतौ दुर्गति भऽ जाइत छै
हमर समय में तऽ लालटेन युग छले अबो एहन छले गाम मे एकटा टंकी छै ओहो दिनमे एक घण्टा पानि दैत छै महिला सब दू को दूरसँ माथ पर लेल
घेले लऽ के आनैतैत अछी पानि
हँ
बताउ तऽ आ जे पानी आबैत आछी सेहो दूषित होबै छै आर से निकन आयरण भरल रहे छै आ ओकरा पीबी पीबी के लोक के पेट के बीमारी न होइ त का होइ छै आ चमड़ा के रोग भऽ रहल छै आरो लगाबे के पाई ककरा लग छै
स्कूल के हालत देखी के तो रोवे के मन करे छै भवन जर्जर छत टपके छै छतो मे से कितना पानी चुवै छै इसकुल के आ पाचवा क्लास लेल तऽ द मास्टर ओहो हफ्तामे तीन दिन आबैत छै आ मिड डे मील में कीड़ा वाला चाउर
बताउ मिड डे मील मे कीड़ कीड़ा वाला जे चाउर बाल बच्चा के खिलााय छै तऽ उर से बच्चा सबके तभी एतना बिगड़ै आ एहि लेल तऽ तऽ आ एहि लेल तऽ लोग शहर मे भागि रहल छी गाम मे पढ़ाई नाहि इलाजो बेहतर न आ रोजगारो नही मिलै छै आ युवा सब दिल्ली मुम्बई पंजाब में मजदूरी करे चलि जायता छी आ गाम में खाली बूढ़ पुरनिया बचल छै
हमरा अस्पतालके नामपर पी एच सी अछि दस किलोमीटर दूर बहुत दूर पड़े छै दस किलोमीटर जाय के पड़ै छै ओते डॉक्टर नहि मिलै छै दबाइयो नहि मिलै छै सुई दबाई लेल शहर जायके पड़ैत छै आर रास्ता मे कतको गर्भमती के जान चल जायते तऽ की होते
बताउ तऽ अजन आ दीदी अंगनबाड़ी कार्य करता बिचारी की करत अकेला आँ ओकरा चारि हजार रुपैआ महिना भेटाइत छै ओहिमे सब काज जेना टीका पोषण जाँच सब काज ओही चारि हजार रुपामे करय पड़ैत छै आ साइकिलसँ गाम गाम घूमैत आछि
रोजगार रोजगार के केओ नाम नहि खेतीमे फायदा नहि खाद बीज डीजल सब महगा भेल गेल छै आ फसल के सही दामो नहि मिलैत छै जितना फसल के दाम होइ छै ओहो दाम नहि मिलैत छै किसान कर्जा में डूबी के त आत्महत्या कर रहल छै
जेना मनरेगा मे काम भेटाइत छै सए दिनक के ओहू ढाई सए रुपया दैनिक प ओहि मे परिवार केना चलत आ पेमेटो छ महिना पर आब त छी मजदूर के मजदूरीके फायदा उठबैत अछि ह
कहां जाने छथिन बहिन गामो में उद्योग धंधा किछु नहि छै अगर छोट मोट कारखाना खोली जाइ त लोक के गामे मे नाकाम भेटा जाइ छै प्लन कोइ रोकक छै
ना जना बैंको सहकारी समिति सभ कागज पर कहती अछि लोन लेल जाउ तऽ हजार कागज लगेगै छै गारंटी मागत छै गरीब के केओ गारंटी नहि लेता छी तखन मजबू महाजनसँ पाँच प्रतिशत ब्याजपे कर्ज लैत अछि सब गरीबसँ
आ इंटरनेट मोबाइल टावर सेहो ठीक नहि चलै छै यहाँ तक आर ऑनलाइन फॉर्म भरे के होय छै ते जाय के पड़े छै पांच किलोमीटर दूर बजार बजार जायके पड़ै छै
आ डिजिटल इंडियााक के बात होइ छै तऽ मुद्दा नेटवर्के नहि चलै छै तऽ की करतै आदमी
हँ सफाइक कोनो व्यवस्था नहि नाली जाम कचरा के ढेर अं स्वच्छ भारत के जे बोर्ड लगल अछि मुदा शौचालय मे पानी नहि अछि आछी फेरसँ खेत मे जाइत आछि
आ गामक विकास कतेक अछि देखू सरकार योजना तऽ बड़ बनाबै छथिन लेकिन कुछ करय न सकत
हँ आ जेना सड़क बिजली आ पानि ई तीनू बुनियादी छी जखन तक ई जखन तक ई न है हेतै केओ विकास नहि हेतै सड़क हेतै मास्टर गाम आय बिजली हेते तऽ उ भोग लगत
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री सब कुछ योजना चालू कर देल छथिन लेकिन कि कहिये सड़क योजना सौभाग्य योजना आ जल जीवन मिशन। सभ योजना छथिन मुद्दा जमीन पर उतरबैत नहि छथि भ्रष्टाचार खा जाइत छथि।
हँ एहि लेल तऽ पञ्चायत के मजबूत करय पड़त मुखिया सरपंचके जवाबदेही तय करय पड़त ग्राम सभामे हर फैसलापर चर्चा हो सोशल ऑडिट हो जे काज भेल अछि से जनता देखए।
आ शिक्षा लोक के भी तऽ की कहिय शिक्षा आ स्वास्थ्य स्कूल में तऽ शिक्षक के बहाली होइ छै ट्रैनिंग भी होइ छै आ बच्चाके कम्प्यूटर इंग्लिश सिखाउ पी एच सी के डॉक्टर नर्स दवाइ चौबिस घंटा उपलब्ध हउ टेली मेडिसन शुरू करू
हँ जेना तेसर रोजगार गाममे जे चीज उत्पादन होइत छी मखाना आम लीची मधुबनी पेंटिंग ओकरा प्रोसेसिंग यूनिट गामेे मे लगाओ आ किसान के पी एफ पियो बनाउ सीधा बाजार से जोड़ू
बनडिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट योजना केँ सही सँ लागू करू हमर सहसकके मखाना भागलपुर के सीख मधुबनी के पेन्टिंग एकरा ब्रांड बनाउ एक्स पोट करू
हँ चारिम खेती के जेना आधुनिकरण करउ। ड्रिप सिंचाई जे होबै छै जे भी खेती होबै छै सोलर पम्पसिप सिडी दिऔ आ किसान के मोबाइल पर भाव मौसम के जानकारी दियौ कृषि विज्ञान केन्द्रके सक्रिय करू
महिला सबकेँ सशक्तिकरण करू जीविका समूह करू महिला सब खानाके मजबूत करू सिलाइ ब्यूटी पार्लर अचार बर मशरूम उत उत्पादन के ट्रेनिंग देहू बैंक से लोन देहू
हँ युवा के स्किल डेवलपमेंट आई इ आइ कौशल विकास केंन्द्र गाम गाम खोलू आ प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन मोबाइल रिपेरिंग कम्प्यूटर सिखाओ डिग्रीसँ बेसी स्किल मांग छै काजक समयमे
हँ आ डिजिटल कनेक्टिविटी की कहै छीयै अहाँ के
ओ वही कहे छियै हमे कि आजकल तऽ डिजिटल कीलके माँग छैक ने
हँ आजकल तऽ सब डिजिटले हो जाइ छै फ्री वाइफाइयो हो जाय छै सब सुविधा तो हेय छै अभी किसान छात्र महिला सबके डिजिटल संरक्षण बनाउ
हँ जेना पर्यावरण गाम मे पोखरी इनार के जीर्णोर्द्धार करू गाछ लगाउ। जल संरक्षण करू प्लास्टिक मुक्त गाम बनाउ आ गोबर गैस प्लांट लगाउ खादो भेटत आ गैसो भेटत
हँ ठीके कहै छियै अहाँके तऽ खादे से तो गैसो बनै छै
हँ
ठीक छै सखी फिर फ्री हबै तब फिर बात करैत छियै ठीक छै
ठीक।